हेलो जी नमस्कार।
जी नमस्त-
आओर बताउ ने? अहाँ के की हाल छै?
जी यहां के हालचाल सब नीक छै। अहां के कहै के चाहे छी अहाँ के गेमम के अवाजो बंद कऽ लेबै छै।
जी कर लेबे छी। अपने आ गेल छै ओनरसे कर एगो बढ़ल छै ने त अपने आ जाइ छै। पते न चलै छै पैइग कोना होइ छै? आ कर लेबे छी, कर लेले छी। की कर लेेले छी आ उने नइ ने जाइ छियै?
न न अब न होइ छै।
और बताउ ने खाना पीना खा लेलय खाना पीना खा लेले छी नेता बैठले छी।
जी हमू खाना पीना खा लेलेे छी। अहाँ त बैठल छीै अभी।
के बैठल छी। अहाँ के करै छियै? अहाँ खाना पीना खा लेले छियै?
जी हुं खाना पीना खा लेले छियै।
खाना पीनामे अहाँ की की खयले छियै?
खयले छियै दाल, चावल, पनीर, रोटी, अचार, चटनी मसाला, चावल, मसाला चावल खैलै छियै अहाँ की?
न हम तऽ न खइले छी। कैसे होकनछै?
एऐन लागे छै। हम बताबइ छी ने। अंडा केना रहय छी, ओकरे मसाला चावल कहै छी ओय मे दू चाइर प्रकार के मसाला मिला देबे छी जैसे हल्दी मिर्ची औरो ऐसे धनिया वनिया मिला के ओकरे कहल जाइ छै मसाला चावल।
ओ नीक लागै छै खाइमे?
हँ बड़ा नीक लागे छियै। मान लेबे छी उ एगो एगो ए अंडा बिरियानी जैसन रहै छियै।
लेकिन ओमे अंडा रहै छै कि नऽ?
हँ रहै छियै नइ कहइ छय?
अहाँके बनाबो आइ छै की?
न हमे न बना आबै छीयै मातााजी केआबे छय बना तऽ माताजी बनाबय छै।
ओ माताजेी बना, न तो पहली बार सुनय छय हमरा केना आबै छै? सुनतियै तब ने सिखे के कोशिशो करतिये छी। हम तऽ सुनबे करै छी पहली बार।
ईत बात आहा के नीक
जी और बताउ ने अहाँके तबियत केना छै?
जी इहं के तबियत सब नीक छै अहां के कहै छी अहां के तबियत कैसन छै?
हमरो तबियत सब नीके छियै।
और अहाँके न बतब छी, अहाँके खाना पीना भेल छय कि ना?
जी हमरो भऽ गेल छै बस बोलय छी तबियत नीत रहबेके चाही, की?
जी जी तऽ अहाँके बात हम नीक कहय छी। तबियत नीक रहै छै तऽ सभ कुछ नीक लागै छै एना तबियत खराब हो जाइ छै तऽ कुछो नहि नीक लगैत छै सभ चीज खराबे लागैत छै।
सबचीज तऽ तबियते से छै तबियत नीक रहैत छै तऽ सबचीज नीक छै।
ई तऽ बात अहके न कहै छी।
और बताउ न अहाँके पढ़ाइ लिखाइ केना चलै छै नीक चलै छै।
जी यहाँ के तऽ पढ़ाई लिखाई नीक चलै छै। अहाँ के कइसन पढ़ाइ लिखाइ चलै छै अहाँके।
हमरो पढ़ाइ लिखाइ एकदम नीके चलैत छै। पढ़ै लिखै जाए छी अहाँ कही।
हँ जाए छियै ने।
केने जाए छियै तनि हमरो पर न अभी तऽ हम नै जाए छियै पढ़े लिखे लेकिन सोचै छी तैय के दिन मे जाइ छी पढ़ नहि जाइ की पड़ै जाउ की बता अहाँ बता दै छी तऽ चलि जाइ छी
ह बोलै छी ने अहाँके कोन कक्षा मे पढ़ै छियै
हमर तऽ मतलब क सब भ गेल छै आब कोनो दिक्कत न छै
अच्छा अहाँके सब हो गेल छी अहाँके त अभी न आबै छी अभी मान लेबे छी स्टार्डे भेल छी
ओर बताउ अहाँके खाना पीना बनाबै आब जाए छै
जी यहाँ के तऽ खाना पीना आ जाए छै बनाबै अहाँ के अबै छै खाना पीना बनावै
नहि हमरा अभी उतना नीक ढंग से नहि आबै छै लेकिन बनले छी कबो कबार खाना बनाय ले छी
हँ तब तब दिक्कत कहाँसँ होइ छै कभी बनाइए लेबै छै तऽ चाहे बनाबक नाबै छी तऽ अहाँके माता जी नहि सिखाबै छै बना के
नै सिखाबै छै हमर माताजी अपने बना लेबे छै त ल अपने न सीखैके कोशिश
अहाँके माताजी अपने बना लेबै छी
जे लेकिन बनाबैके कोशिश करै छी कभी बनि जाए छै अब धीरे-धीरे
लजीज बनाबै छै ने कहा के माताजी
हँ लजीज तऽ बनाबे करै छी हुनकर कितना साल के हुनर छै कितना सालसे बनाबै छै तऽ लजीज नऽ बनै छै
आओर कहै छै ने अहाँके सुनय मे आयल छै कि घर बनाबे ला ईटा कीन ले छियै।
हं खरीदले रहे छै इटो खराब नु द देेले छै उहे तनी स
कैल तीन चार नम्बर दे देेले छियै
पता न छै हमरा ननू आबै छै देखै
सब टूटे जाए छै ने अहाँके
हं ईटवा भी- नै नै पता न का करले छै इटबै के जाइ छी फेर दैबे के ओकर बाद ओ-ओ
हँ दोसर खरीद लेबै छी
बदके ओकरा अपन ओजैना कहै छै ए बलोक के ईटा जे बड़ बड़
जी-जी आ एक सीमेंट के रहै छियै
जे वहीं पर जाए छी सब खरीद लेबै छी। ई तऽ सोचबे करै छियै एहि बार तब खराब दे देेले छै तब की कर सक
देबै छै ने।
एहि ल
आओर कहै छी ने
खेल तऽ खेलेलय छै आ बोलै छी अहाँके तबियत सब नीक छै?
जी यहाँ के त तबियत उबियत सब नीक छै। अहाँ के तबियत नीक छै?
जी हमर तबियत ठिक छय। अहाँ केने छियै बोलै छी अहाँ पढ़ै लिखै कि अहाँके परीक्षा खतम भऽ गेल रहैत छियै सुनैत छियै कि अहाँ लोकके
जी इहाँ तऽ परीक्षा खतम हो गेल छिए। अहाँ के परीक्षा खतम हो गेल छिए?
जी हमर परीक्षा खतम हो गेल छै।
हेलो!
जी नहि बाजब जाइ छै की।
ना ना आवाजो अबै छी अब आबै छी अहाँके परीक्षा खतम हो गेल छी।
जी हमे परीक्षा खतम हो गेल छै।
ऐसे अहाँके कोन कोन विषय के परीक्षा रहल छी?
हमर जादा न हमर जैसे कि हमर जादा न हमर होइ छै। रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित आ एगो आबरी कहै छै अंग्रेजी आ हिन्दी के हो कहै छै आ कबो कबार मैथिलियोक के दे देबै छी परीक्षा।
ह नीकसँ देन देवे छी नीक ढंगसँ।
जी एकदम नीक से दे देबै छी।
हू तब तऽ कोनो दिक्कत नहि छै।
अहाँ बताउ न अहाँ नीकसँ देबै छियै।
की हमहूँ देबै छी लेकिन इंग्लिश में अहाँके कहैयै ने तऽ पूरा सरजी एगो रहै छियै उहे तै तैय के बता देले छी न पै कोना भरले छियै ओ ऑब्जेक्टिव भरले छियै बस।
आ और बताउ अहाँके खाना पीना में कि कि होके छै?
इहाँ तऽ खाना पीना मे भेल छियै नहि कहले छी अहाँके खाना पीना मे की भेल छै आओर कहै छै ने अहाँके मने बेगो किनले छियै सुन मे आबै छै हमरो खरीदे छै कहाँ से किनले छी अहाँ के
दुकान में से खरीद ले छियै।
मने कहवा दुकान मे से खरीदले छियै?
अपने शहर के नीक दुकान में से खरीदे अहाँके चलै छी तऽ हम अहाँके खरीदबा देबै छियै। चिन्ता नहि करै छी जे आहा देले छियै जादा एहिना ने देबे छियै। त छः सात सौ में एगो नीक बैग हो जाय छियै।
ह छः सात सौ मे हो जाइ छै तब तऽ निके छियै।
वाटर प्रूफ हो जाइ छै ओ कोनो दिक्कत ना पानियो मे भीग पानियोमे भीगै छै तऽ कुछो दिक्कत ना होइ छै।
जी ऊ साढ़े तीने सए के बेग मे होइ छै लेकिन ओकरा अन्दर पता छै चैनवा से पानी घूस जाइ छै ने ओकर ओकरा बाद वाटर प्रूफ ना रह जाइ छै।
ई अहाँ एकदम नीक बात कहै छियै। ओर बताउ ने अहाँके माताजी पिताजी लोकके तबियत केना छै ऊ लोक के काम निक चलै छै ने उ लोग सबलोग नीक छै ने उ बढ़िया से?
जी यहाँ के तऽ माता जी पिताजी के सबके तबीयत नीक छै आ सब काम मे अपन व्यस्त छै अहाँके मातााजी पिताजी के बताबै छियै न। सब नीक छियै।
जी हमरो माता जी पिताजी सब नीक छियै। सब अपन अपनमे व्यस्त छियै सब अपन अपन काम करै छियै।
जी ई तऽ अहाँके बात सही कहै छी सब लोग अपना अपना काम मे व्यस्त रहली छै।
जी अहौं तऽ अपने काममे लगै छी। हमूँ अपने काममे समय आजकलके समयो बड़ा कम नु मिलै छै।
जी ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छै बड़ी जल्दी जल्दी समय बितै छै।
जी अहौंके मिलै छै समय आजकल जी हमरा तऽ आज कल समयो ना मिलै छै। हम तऽ सोचे छी कि तनी समय देर देर से बीतै के लेकिन समयके कोन रोक सकै छै। आओर बताउ अहाँके खाना पीना तऽ बनाबै आबि जाइ छै। सुनै छी कि अहाँ खूब नीक-नीक खाना बनाबै छी।
जी हम बड़ा नीक-नीक बनाबै छी कभी अबै छी ना अहाँके हम खिलाबै छी।
जी हम जरूर आबै छी अहाँ हमरा कहिया खियाबै छी बस ई बताउ हम ओहिआ जरूर अबै छी। आहाॅंस मिले।
एं आबै छी ने पाँच दिन बाद हम अहाँके जरूर खिआबै छी।
ठीक छै आबै छी।
आब आबै छीयै ने तऽ हमराके बता देबै छियै ईसे अहाँ लन पकवान बना-बना के रखऽले रहै छी नीक-नीक।
जी ई तऽ बतबा अहां एकदम नीके कहे छी। आओर बताउ अहाँके मतलब कि अबरि कुछो खेलैय मे की-की नीक लगै छै बचपन मे से कोन-कोन खेल खेलत
गुली डंटा खेलऽ मे। आउ ओ की कहै छै ने हऊ एथि हऊ ऐथि खेलने छी मोर के पंख लगा देबै जाइ छी। कलम के पीछे ओ खेल खेलबा छी खेलने छी।
न हमनीके बचपन में तऽ जादे देखावत रहे छै कि कलम्वा के माथा में रगड़ लेबय छियै।
हूं हूं होइ छै।
कागजबा पे मतलब की धीरे धीरे उठाबै छियै तऽ ऊ कागजबा सऽट जाइ छियै।
जी जी होखै छै, अभियो होखै छी माथा मे मने तेल लाग जाइ छै न तऽ ओ पता ना कैसे ने कैसे उड़ि जाइ छै। ओकरो पीछे कोनो साइंस होइ छीयै। अहाँके पतहे छै, कोनो चीज ऐसे एना होइ छै।
जी-जी अहाँ एकदम नीक बात कहै छी।
चलय छै, अहाँ बात कऽ के बाड़ा नीक लागै छि। कभी आऊ समय मिलते तऽ अहाँ से गऽप सऽप कऽरय छीयै।
ऐनो नहि जायब।
जी रह देबैय छी ओनाहिं से।